हँ, की हाल-समाचार? ठीक छै, अहाँके? हमरो ठीक। अच्छा
ठीक अइ ने अहाँके?
ह्म ह्म, एक नमबर। नहि नइ किछो, छत पर छलहुँ हें।
अच्छा
उम्म।
खाना पीना भऽ गेल?
खाना-पीना खाना-पीना आय भोज छै।
च्छा आइ भोज चलि रहल अछि अँहा के ओ आओर कहियौ।
अहाँ की करै छी?
किछ नइ हवा चलि रहल छै छतपर
ह्म्म, बड गर्मी लगैत रहै छलै ने दू दिन से आय ठीक यए।
पूरा गाम घरमे चैल रहल छै हबा विहर बस हँ तऽ वएह टहैल रहल छी, छतपर छी। अहाँ कतऽ छी?
हमहूँ छतपर छी, की कहू।
अच्छा। पर छी?
कखनो गरमीसँ परेशान, कखनो मच्छरसँ परेशान, हमेशा लोक परेशाने रहै छै।
हँ ई तऽ बात छैहे, हँ।
हँ से तऽ बुझिते छियै अहाँ।
पर की कऽ सकबै।
हूँ हूँ, सेहो बात छै। की कऽ सकै छियै।
कोनो नहि। भऽ जेतै ठीक मौसम दिन-प्रतिदिन।
हँ देखियो आब तऽ आब ठंडो आबयवाला अइ, बुझियो ई महिना बीते गेल। जुलाई खाली
हँ, से तऽ छैहे बात, ठण्ढा तऽ आबहे वाला अछि।
हँ बस दू महिना आओर अथि कऽ लियस। एकर बाद देखियौ।
से तऽ छै। सासुरेमे छी एखैन?
हँ हँ। कहने तऽ छलहुँ अहाँके, आएल छलियै।
अच्छा तऽ अपन गाम कहिआ जेबै?
काइल्ह चैल जाएब।
काइल्ह, अच्छा। तऽ इहो निके रहत अपन चलि जाएब।
ह्म ह्म।
हूं
चलि जायब अपन घुमि फिर कऽ फेर मोन होयत तऽ फेर आबि जायब
हँ सएह करबै
हूं हँ
आर कहियौ
आर सब तऽ बड़ सुंदर बड बढ़िया बहुत नीक
राजनगर घूमऽ गेल छी कहियो?
राजनगर गेलौंहें तऽ नय पर वीडियो देखय छी हँ राजनगर तऽ गेल छी
ह
कतऽ कहै छियै ओ महलसभ जे छै
हँ हँ हँ
नहि ओतऽ नहि गेल छी पर राजनगर तऽ गेल छी दू तीन बार
अच्छा गेल छियै
हँ हँ पर उम्हर गेल नहि छी
ओ
हँ उम्हर तऽ गेल छी तऽ हमर बाजार ताजार पता अइ रस्ता वस्ता बारेमे आर ओ तऽ ओ दरभंगा महाराज जे रहथिन हुनके सोसाइटी सब ल महल सब जे छै
हूँ हूँ
नहि नहि ओतऽ सोचै छियै ओतौ जाइ लए बहुत नीक जगह छै ओ
अच्छा
हँ जगह तऽ बहुते नीक छै देखैत रहै छियै ने महल सब जेना
हँ हम तऽ गेल छी दू बेर देखियौ
हँ
बड नीक लगे छै ओतऽ फोटो सब बड सुंदर सुन्दर आयत
हँ फोटो सऽ तऽ नीक एबे करतऽ हॅं
न्यू इयरमे जे भीड़ रहैया एते भीड़ देखलहुँ नहि तते भीड़ रहत
हँ सालके नवका दिनमे ने
हूॅं हूँ
हं हॅं रहैत हेतै ह ओतऽ शूट करबऽ बाली सबके
हँ इहो बेर तऽ
अच्छा हं फोटो तऽ बड़ सुन्दर बड़ पसीनगर हैत छै बहुत पुराना छै ओ महल दरभंगा महाराज अपने टाइममे कयने रहथिन
बड्ड नीक छै
हुं बहुते नीक
अच्छा आय की सब खाना खेने छलहुं
आय खेने छलहुं खिचड़ी अल्लू के चोखा सन्ना जे भी कहियै
अच्छा
पापड़ ए पर छलै, अचार छलै। चरौरी, चिप्स आर नै किछ।
नाश्ता भ गेल।
नाश्ता हां चाय पीने छी, भुज्जा कनि देर मे खाएब। उम्म कहलौ कनि अहाँ से बात तात चीत कऽ लेतौ।
हुं-हुं खाना-पीना के तैयारी भऽ गेलै की।
मां छथिन ने ओ करथिन हां।
अच्छा की सब बनतै राएत मे।
आय पर ते रोटी और
अच्छा।
हुं रोटी या चिन्नी पूरी जे बना।
हां बढ़ियाँ या तऽ।
आन दिन सब्जी बनै छै तऽ कनि-मनि बच जाय छै तऽ सीधा रोटी बना लेलौ।
हां।
रोटी सब्जी खेलौ, आय ते चोखा छै, खिचड़ी छै।
हां-हां।
आय तऽ दुनू चीजो स्वभाविक छै, बनबे करतै।
हां से तऽ बनबे करत आ चोखा बेसी रैह जाय छै। त लोेक अल्लूओ पूरी बना लै छै।
हां उ हमरा लग काएल बनल अय।
अच्छा।
हां काएल कथी दुआरे बने रहै, कथी कहै छै ओकरा अ मतलब ओ पूरी बनेबाके छलै तऽ।
हूँ।
हां लेकिन एहन कुनू काल भेल जेना गोलगप्पे के चिप्स भेल। तऽ से, से अथी कऽ सकै छी चोखा-तोखा रहल
हां से तऽ करबे करै छै लोक।
देखियौ नो लोग देखियौ स्पेशल नीक से बनबा चाहते तहन तऽ सब किछ
ओ सब ओ सब जहिया बनबऽ के रहत बुझियौ साँझ टाइम मे तऽ दिने मे आलू उबाल लेबऽ के दाल ज खन बनबै छै लोक हां कनि बेसिये के उबाल के राख लिअ अराम से साँझ मे बना लि
देखियौ नीक से जे बनबा के रहै छै स्पेशल त ओ लोक साँझे से तैयारी रहल और जहिया खि चि तिचिट बनल दाले, भात, चोखा तभी जे चोखा रहल एना तऽ लोक नॉर्मले बनबै छै ने छौंक क। मिरचाय ए कियो सरसों देलक फोरन तऽ नॉर्मल रहल तऽ मुन बुझाबा के लेल अहाँ चाहब तऽ चिप्स रहबे करै छै, जलजीरा आन लियो, जलजीरो से होय छै, हां। ए नॉर्मल का काज चलबै ले त जलजीरा धऽ लिअ पेट मे। हूँ जलजीरा कनि
हँ।
आ रहबे करत सन्ना कनि-मनि छइन कऽ खा लिअ। आ जहिया जेना चाहब जेना हम ठेला वला सब ओ सब जे लग रहै छै ओ दुकान वला सब लग रह तैय स नीक बनाब तहिया तऽ बहुत टाइम लगै छै नीक स बनेलौं। तहिया तऽ एहन ओहन चोखा रहबो नैय करै छै
बुइझ
मरा त ओयमे बदाम-तदाम रहत खूब सुन्दर लागत काबुली चना। हं। बनल है हमरो घरमे तीन-चाइर बेल एखन एल छेलखिनैं तऽ
हूं
तऽ चॉप के से तऽ काइलो पानी-पुरी तऽ हम काइलो खेलौं हैं गोलगप्पा। लेकिन काइलो के चोखा हमरा नीक लागल ये। एगो लाही न आरो पुरी।
अच्छा।
तऽ तऽ आलु पूरिये लै बनबै तऽ नीक स बनेबै तऽ ओ चोखा रहै तऽ साँझ ह्म
हँ हँ।
बनल गेलै फेर नीमकीन चावल भेलै।
लिट्टी चोखा आबैया बनबऽ?
नैय नैय नैय ओ नैय आबैया बनबऽ। हमरा एखन ज्यादा चीज नैय आबैया लेकिन इहो कहब मोबाइल के जमाना छै।
हँ से तऽ बुइझते छियै बनबऽ जे चाहबै तऽ की नैय बना सकै
ओयपर जे उतैर जेबै ने की कहू जे नैय से बना सकै छी।
सएह बात छै सभचीज बना सकै छी।
लेकिन एखन तक बनेलौं हैं नै हम किया झूठ बाजु।
नमकीन नमकीन चावल सब आबैया बनबऽ?
हँ ओ एक दिन बनेने रहियै।
हँ ओकरो बड लेकिन ओकरो बड नीक बड-बड नाम छै बुझियौ किओ नमकीन चावल कहै छै किओ पलंग तोड़ कहय छै किओ अथी वेज वेज बिरयानी कह त किओ हं हं हं फ्राई कहत चावल फ्राई कहत।
फ्राई भात भूजलऽ। अथी छै ओ नैय तऽ ओ अलग स बनलय जेना ओकर चावल जे छै से ओ अलग स रखैल मतलब ओहिन कऽ रखने छियै।
हं हँ।
खूब सुन्दर रहत ओकरे अलग स ओ पतरका चाउर लम्बा लम्बा।
हँ बुझलियै बुझलियै बासमती चावल हँ हँ।
नय ओ पैकेटेवला।
अ हँ।
तोहर ब्याह हेतौ न बहुत नीक। प्रसनल उहै सबके लेल नीक नीक चीज जेना ब्राह्मण अपना सबके ब्राह्मण भोजन तऽ होइ छैन। तहन तऽ आब खेत में नहिये उपजय छैन हुं। नैय नीक होइ छै आइ-काइल के डेट में तऽ उतरय नैय छै।
हूं।
जे ओ चाउर देतैन तहिं काल अहाँ खरीदो कऽ जे मून छै आम छै आम नैय तऽ ब्राह्मण के परवल वाला खुअबियौ या तुलसी फूल या मोटका खुअबियौ या ओकर ग्रासने वला तऽ ब्राह्मण तऽ ब्राह्मणके तऽ खेत वला कत्तऽ स देतय तऽ अपन ओ तुलसी ओ रखने छी कुनो नीमकीने चावल बनेलौं नैय तऽ ब्राह्मण भोजन अ जेना ओ कुमाइरे कन्या सब खेलऽक।
हँ। कथी?
अयसबमे ईसब चीज के युज भेल।
अच्छा।
हूं नीक बनय छै सबटा नीक लागय ओ
और?
ए हँ सएहसभ छै आर कहियौ हाल-समाचार।
और सब ठीक छै अहाँ अपन कहियौ ठीक छी न?
हँ हँ ठीक छी चइल रहल छैय काज।
अच्छा।
की कर अहाँ ठीक छी ने? नीक जना रहय छी ने ओतऽ दै दिक्कत-तिक्कत नैय होइया ने?
नै नै।
एँ तहन तऽ नीके अय।
हूं।
हूं ओतौ अय खपड़ा-तपड़ा के घर?
अ नैय नैय।
आस-पास में जेना बगल में।
हँ से तऽ बगलमे गाँव घरमे रहबे करै छै।
हं नीक कते लगैत रहै छै देखऽ में खपड़ा वला घर।
हँ के छै?
बड्ड नीक लागैत रह
अच्छा ओ।
हूं। और बढ़िआँ सब बढ़िएँ अय। आ इम्हरो गाँंव घर में जे भी होइ छै।
पढ़ाई-लिखाई चलैए ढ़ंग स?
हँ हँ बहुत नीक चइल रहल अय।
तिलकोरके तरुआ खाइ छियै कि नै?
हँ तिलकोर के तऽ खाइ छी हँ।
केहन लगैए तिलकोर तरुआ?
बहुत नीक लागेया हमरा बहुत नीक।
अच्छा- -
उहु, हँ जादा काल खाइत रहै छी। हँ- हँ अभी जदा खल खाइत रहे छियै।
हमरा तऽ घरके सामनेमे छै तथि तिलकोरके लत्ती- - जखन मोन होय तखन तोड़ि लै छी और बना लै छी।
ह- ह- ह से हाँसीहो बहुत फायदा रहै छै जेना- - हँ, लत्ती रहल तखेन तोड़लिअ- -
हू- -
हँ खा लिअ।